हेलो। हेलो हँ अंजना बहिन गोर लागतानी। आह बड़ा दिन बाद कैसन छी।
हम नीक छी अपन बताबऽ।
हम हुं ठीक छी हम तऽ सोचनी कि रौआ रौआ हम। की भूल गइली छिई।
नैय बहन नैय ही सखी कैत्रे भूलबे शहरमे। बच्चा सबके स्कूल घर के काज और ऑफिस के भाग दौड़ के समय। कतय के बीति जाइत अछि बुझबे न पड़ते अछि अहाँ सुनाउ। गाम के समाचार अछि। काकि आ काका केतनल छथि।
सब गोटे नीक छथि सखी गामा के समाच समाचारतऽ बहुत नीक अछि। मुदा आहाँबिना सब सुन लगैत अछि।
आ र।
काम आबोऽ भेल कोनो प्रोग्राम बनबि कि नहि।
हहह सखी ओहो तऽ खुशखबरी देल। देबय लेल तऽ आज फोन कयलहुँ हमर ग्राम आयब। तऽ भेल गेल अछि हम अहाँके जीजाजी दुनू गोटे। आय वाला छैय एहि बेर हम गाम के पूरा पन्द्रह दिन रहेब।
वाह कतेक सुन्दर बात कहलउ अंजाना। हमर मन तऽ एकदम प्रसन्न भगइल। कहिया आबि रहल छिई टिकट भऽ गेल की न।
हँ सखी अगला सप्ताह क शुक्र दिन क टिकट भेइल भ गइल। अछि हम सब भोर मे जयनगर एक्सप्रेस से उतरब आऊ माकाका के कहि दैवेन जे स्टेशन कोनो गाड़ी भेज देता। हँ कोमल हमहु ओहि सोची के एहि समय टिकट बनबेलुछु बनबैलुहु। शहरमे रहि कऽ गाम। पावनी तिहार ओ सुहावनामौसम। महुआ गाछी सब बहुत याद आबैत छिई। गाम कऔ मटिक महक शहर एहि बन्द नहि मिलत छैय। कनी समझ नैय आय। गामक बातें कुछ ओर अछी अहाँके याद अछि। जखन सब कनिया ऐहन जिन्दा छलाह छिन्द ओ। गाछ सब सखी जमा होकर। भााय भाय कतेक की बर हमसभसदैब छि हँ कोमल ओ दिन हम कहियो नहि बिसरि सकैत छी